ह
बढ़िया अपन कहियो।
हमरो ठीके अइछ कनी साँझ के टाईम हँ कहलिय टहलै लए निक टहलै लए निकली निकले से पहिले एक गिलास आम के जूस
अच्छा।
बनेलौ हे साम के।
हँ।
कहलियै धियो- पुताके दऽ दै छियै, कौं-कौं करैत हैत तखेन से तऽ सभटा।
नै जस अइछ।
ओकरो सब के देलियै हैं, अपनो पी लेलाउ।
अच्छा।
ह हँ
और मिसर एलथि अपन काराज्यकाल पूरा कऽ कऽ?
ओ अपन काज-काल पूरा करैत हेता एबै करता हँ ओताऽ कनि काल में अच्छा
ओर सब कहियौ
ह ओर सब बढ़िआ अए ओर कहू की केना की एतऽ छै कत-कत घुमलौ की सब खेलौ आई?
कतऽ घूमब अपन काज-काल मे लागल छीयै ओर स माँ सब जे छै से आई मनोकामना मंदिर श्यामा मंदिर गेल रहथि
हँ सेह सुनलियनि हे तही मे गेल छी गेलथि घुमय के लेल बढ़िया छनि श्यामो श्यामा मंदिर मनो
अपन भोरकबा पहरके अपन घुमि लए छथि।
हँ-हँ भोरो के टहलनाइ बड्ड जरूरी छै।
बर जरूरी छै
बड़ जरुरी छै स्वास्थ के दृष्टिकोण सँ देखल जे
हूँ
ह ठीके छै
तऽ मनोकामना मन्दिर नीक लगलनि
मनोकामना मन्दिर जगहे से छैय।
मनोकामना मन्दिर के सुनलियनि हँ कि जे महाराज माधवेश्वर सिंह जे छलखिन
हँ
तिनकर चीता पर बनैल गेल छनि।
दरभंगामे करीब-करीब जते मन्दिर अइछ। आर खास कऽ कऽ ओ ओ पी एन बी रोड मे सबटा
की हुनकर जे छथिन जे
ह ओ श्यम हँ-हँ बस-बस-बस ओ एना श्यामा मंदिर ओहो कोनो महारानीेये के अथी पर बनल गेल छल आ अहमर एकटा अहाँके रामचौक पर जे एकटा मन्दिर अइछ झंझारपुर ओहो शायद कोनो महारानी के बेटी के छैन आ अथी मे बनै आ थी ऊनकर अथी छ ने ओहिमे समाधि आ ऊ
समाधि स्थल हेतैन
समाधि स्थल छैन
ह ह न छैन आब जे नया महारानी जे आब गे जे छलैथ आब जे लास्ट महारानी छलैथ काम सुुन्दरी प्रिया हुनको सुनैय छियनि कि हुनको चितापर किछ जे एखैन के बर्तमानमे जे छथि राजकुमार कपिलेश्वर सिंह सेहो हुँ
यो योगेश्वर सिंह
कपिलेश्वर सिंह
यो-योगेश्वर नाम छैन कपिलेश्वरी?
कपिलेश्वर, कपिलेश्वर सिंह छैत तऽ ओ अपन ओ अपन दादी के चीता पर, ओहो एकटा सो हनुमानजी मंन्दिर के कोनो अथी एलखिन हें कि? जे बनायल जेतैन।
हुँ, ओनाओ महारानी हनुमानजी के भक्त रहैत खुब।
हँ-हँ
हनुमान जी आ बृहस्पति के ओ भक्त रहैत। बृहस्पति दिन के ओ मौन धारण केने रहै छै।
केने रहितै कि न। उएह बनायल जितै। नै नाग पञ्चमी यात्रा के दौरान दे बेर सहए सब भेलै हें। नीक-नीक चीज सब देखलहुँ, सुनलहुँ एकटा नव-नव अनुभव भेल। मैथिल कऽ
जरूरी सालमे
एकबेर कतौ ने कतहु यात्रा करी।
दू- दू बेरके खास कऽ कऽ मिथिलाञ्चलमे दू चारि जगह जे छै जेना अपना सभ ओतऽ नहि गेल छी। अहाँ पता नहि गेल छी कि नहि? कोशी, कोशी घाट
कोशी घाट, ओ बनै छलै तखन हम एक बेेर गेल छी। हमरा ओतेक याद नहि अछि लेकिन बनैल ज कम्प्लीट होयवला छलै ओ तखन हम एक बेर गेल छलहुँ। हमरा ओतेक म-मन नहि पड़ि रहल अइछ।
खुब बढ़िआँ, दया से। नहि एक बेर हम गेल छी बाइक से। मोटरसाइकिल से गेल छी।
हाटो में बहुत-बहुत काज सब भऽ रहल छै। निक-निक चीज सब बनि रहल छै।
एहिबेेर अहाँके की नया लागल, एहिबेेर जे गाँव गेल रही अहाँ?
एहिबेर जे हम गेल छलहुँ तऽ हमरा नया मे एकटा चीज हम सुनलियै हें। इ जे बलिराजगढ़ जे अछि।
कोन गढ़?
बलिराजगढ़।
अच्छा।
राजा बलि, राजा बलि के छलैनि ओ?
अच्छा।
मधुबनी जिला मे छैय।
अच्छा।
राजगढ़मे कि कहै छैय जे कोनो पुरातत्विक विभाग बला सभ जे छथि ओ अपन ओ अखैन ओ खोदाइ चलि रहल छै तैहिमे किछ-किछ गुमबद सब भेटलै हेँ। अ-राजा बली के जे छेलानि, पूरा
अच्छा
ओ हम जा नहि सकलहुँ लेकिन सुनलियै तऽ काफी ओ-ओ चीज भेल कनि अ उत्तेजना छले देखैके वास्ते लेकिन समयके कम रहैके चक्करमे हम
त मिथिलामे अइछ इ छै ने से बहुत एहन-एहन चीज छै, जे मतलब किछ मतलब बहुत बढ़ियाँ छै जे पूरा विश्वमे हेबाक चाही लेकिन ओकर प्रचा ओहि हिसाब से ओकर प्रचार प्रसार जे छै नऽ से नै भऽ पबै छै।
पानी भऽ सकै
ओकर अभाव में जे छै से ओ गप दैब जाय छै ओ चीज दैब जाय छै।
जे गिर जाइ छै आओर दोसर इ जे अ जानकी जे छलऽ सीता सीता के जे जनकपुर छैनहें हुनकर, तऽ ओ किछ अहिइो सीमा मे पड़ै छै मत लऽ भारत के चीन सीमा मे किछो हुनकर जे जतऽ फूल तोड़ै छलखिन ओ
अच्छा बाटिका
हँ बाटिका, सीतामढ़ी में
अच्छा
ओहि नाम पर इ सीतामढ़ी भेलै की।
कि नाम पर सीतामढ़ी राखल गेलै सीते के नाम पर, सीतामढ़ी।
अच्छा अत्ते दू जनकपुरी से रो-ओ जनकपुर से एत्ते दूर अबै छी। सीतामढ़ी अबै छलै कि लोक।
जहन देवीए-देवता छलखिन तहन कि गप।
सोहो गप।
पुष्टी मे बैसलैत आर एलैथ।
अच्छ या बाटिके पैघ हेतैन सेहो भऽ सकैए सीतामढ़ी टास फैलल हेतनि।
हँ
जेन राजे महाराजा रहैथ।
हँ, अइ बेर गाम से सतुआ खुब अनने रहौउं।
अच्छा गामक लिट्टी खेलउं कि नै?
लिट्टी हँं अइबेेर लिटीयो खेलउं। आहा पूछू ने एत्तेक सोनगर लिट्टी, एतेक बढ़ियां लिट्टी
हँ
जे पूछू ने तेकर वर्णन नै कऽ सकै छी एकदम ओ जे छलै अथी वला लिट्टी से खेलउं हन।
सत्तू वला।
हँ
आ ओय पर ओ, कि कहै छै ओ करू बला, करू बला ओ मरचाई बुकनी मिलल जे चट टनी होइ छै ओकर, आ-हा-हा
अद्भुत होय छै।
अद्भुत ओ कत्तौ अहाँ के नै भेटत। चाये अहाँ कत्तौ घुइम लिअ। ओ टेस्ट ने अबै ओ बिहार के एकटा अलग से ओ टेस्ट भेटै छै। ओ मिथिलाञ्चल के एकटा अलग टेस्ट ठीक छै। बिहारो के गप छोड़ू अहाँ।
मिथिलाञ्चल मे इएह चारि टा पाँच टा चीज जे छै से प्रशस्त छै। आ लीच्ची खेलउं, मुजफ्फरपुर के?
लीच्ची खेलउं। लीच्ची मुजफ्फरपुर के नै खा सकलउं। अपने बाड़ीमे छले ढेर।
अहाँके तऽ अपने बाड़ी मे मुजफ्फरपुर के ढेर अछि।
हँ अपन खूब लीची खेलौं कौओ सब देखले खूब झुण्ड भरि दिन लीची खाइत चिड़ैय चुनमुनी सब खूब खेल लूधकले रहै छलाय गाछ पर। हूँ इएह सब देखलियै इएह सभ खेलौं। अहाँके एहि बेर बेर जायके मौका लागल की नैय।
अय बेेर हम गेल रही बच्चा अ उम्म दिव्यम के मु अथी में मुूड़न संस वहे मूड़न में गेल रही।
मुड़न के की केना मुड़न बढ़ियाँ रहलैय?
मूड़न बहुत बढ़ियाँ रहलैय। अपन सबमें विध अपना सबमें बिधे व्यवहार ज्यादा होय छैय।
हँ।
तऽ आ ई नीको ई नीको छैय तहि लऽ कहै छैय से उम्म कनी मजो अबैय छैय।
हँ हँ। ओही में सब अपन व्यस्त रहलथि हँ। हम्म बड नीक लगैय छैय।
शहर सब के तऽ पते नहि चलैय छैय तीज त्यौहार फलना चिलना। सबटा रेडीमेेडे सिस्टम रहैय छै।
मुड़नो में तऽ बड विध होय छैय, बरुआ बरुआ ठीक रहला।
अ बरुआ ठीक सभ स पैघ गप जे बरुआ ठीक रहला।
ओ उपनेनवेद सेहो भऽ गेलैन?
कर्णवेदो भऽ गेलैन। आव सबटा भऽ गेलैन। द पन दस बारह दिन ले गेल रही।
आब मूड़न भऽ गेलनि तऽ आब किछ दिन के बाद उपलैन हेतैन।
आब हँ आब
गेरूआ आंच लगाक उपलेनो करा देबनि।
गर्भआठम लगा के उपलेन करा देबैन। फेर ओकर आठम लगाक
अइ गरबा आठ नै लगेब, त कि विवाह करैक लेल हुनका मौका देबैन्ह।
विवाह करै के लेल मौका देबैन ज दैथ ज दाइत त ज दाइत त
हँ जँ दैत।
वेऽ ह अइ दुआरे जे आय कालि के जे समय चलि रहल से समय सकाल से बियाह के
की हम विवाहो करेबनि अपन धिया पुताके से। से नै करे से जेकर कोई अथी नै लेत। ओय जोश में नैय कहि सकैत छी कि हँ अपन धिया पुताके बियाह करेब।
नाओ अपन अ ओ ओस अपने काज होय छैय ओकर सबके।
हँ हँ
आइ काइलके समयमे जाबेत तक अपन पैर पर हँ
जे ठीको छै जे जैमे खुश रहैथ आबत सैहै कहय छै ने जेहेन देश तेहेन भेश।
सुनै छियै मेघ गरजल रहै गाम सबमें गाम सबमे ठनका खूब खसैये।
हँ अखैन सुनलियै हमहूँ कि दरभंगो मे कतौ
दरभंगा मे खु दरभंगा मे खसल रहै एकटा हम दू चारिटा हमर गाम में खसल रहै हमर घर के बगल मे कि द अथीके जे होइ छै पोखैरके कछैड़मे
ओ ककरो छैत तऽ नै ने भेलै यौ?
छैत नै भेलै लेकिन आदङ्गसे तऽ छोट छोट बच्चा रहै ओ विकास नहि छैथ च उनके घर लग खसल रहैन
ओं
लेकिन आदंक भेलै गाममे कनि भए जाइ छै।
हूं हूं
से सब नया चीज भेलै पहिले सुनल जाय छलै जे ओतऽ खसल ओतऽ खसल ई दू दू टा तीन तीन टा गाम के आसपास गाम के आसपास की बुझियौ टोलके टोलमे
हं तहैन तऽ आब डर मनाउ ठनको के। कखनि घरो पर ने ठनैक जै।
आँय
डर मानी ई ठनका आर बिजलौकाके।
हँ
अपना सब त बिजलौके क सब दिन कैह एलियै हैं
हूंहूं
हूं हूं अगत हं आइये छै, सुनलियै कोनो मंदिर के ऊपर मे खसलय।
कत्त हमर गाममे?
नै दरभंगा मे ओइमे काफी भक सभ पूजा करै छलैथ हलाँकि ककरो छैत नय भेलैन लेकिन डर तऽ वैह भइए गेलै आद
एकटा एकटा सरवसीमा में सेहो खसलए दू चाइर दिन पहिले।
ओ